छै
चा छियै आपन भेलैए कतहु तऽ देव स्थान तऽ जयबाक चाही
हम तऽ आइये एलौं हें
अलौ
एलौं
केना कऽ पहुँचलौ केना की रहलौ
बड्ड बढ़ियाँ रहलै हम तऽ बाबाधाम गेल रही चारि दिन के यात्रा केलउ सावन मे फेर बेसी भऽ जतै भीड़ भाड़
एहि दुआरे पर नहि भऽ गेल
पहिने भऽ एलहुँ एतय से अपन गेलौ ट्रेनसे सनि के
ह
एतऽ तऽ दिनो मे छै ट्रेन आ रातो मे छै
ह झारखण्डेमे छै
नहि तऽ फेर अपन सुविधा रहल तऽ अपन गाड़ियो से चल जाउ लेकिन हम कहलियै कि गाड़ी तऽ हमरा लगैए हम ट्रेने सँ जायब त अपन ट्रेने से कोनो दिक्कत नहि बड्ड सुन्दर दर्शन भेल ओतऽ गेलौं बाबा धाम के बगले मे मंन्दिर के लगे मे हम अपन एकटा रूम घर लेल‌उ ओहिमे रहलौं पण्डा छलेथ हे से जान पहचान तऽ तो रहिते छै
किछ पाय दियै तऽ
पाइ जल्दी करबा भीड़ तऽ छले हे लेकिन तैयो पण्डासब के अपन दैत रहियौन पैसा तऽ अपन ओसभ दर्शन करा देलत बड्ड बढ़ियाँ
शिव गंगा मे नहेलौं सुनेलौं
ह बास ती लख त हो
बासुकिनाथ मे
हँ गेल‌ए
हँ बासुकीनाथ तऽ गेल रही ओतऽसँ तऽ ऑटो सब टेम्पो सब बड्ड जाइ छै ने
गाड़ी से गेलोउ
टेम्पो से गेलहुँ आ फेर दर्शन तऽ क फेर अपन वहाँ टेम्पोसँ आबि गेलहुँ
कमरा लेने रही घर आबि गेलहुँ
ततौ आबि गेलहुँ अपन एमरे उमरे घुमलो
त भेलै
छै ने ओते बड्ड छै भोजन करैके बड्ड बढ़ियाँ भोजनो भेटै छै बिना लहसुन प्याज वाला भेटै छै सेहो नीक लगै छै छलै त लहसुन प्याज लेकिन अपन ठीक छै
बाबाधाम गेल रही तऽ
बाबाधाम आ पेड़ा तऽ एते सुन्दर भेटते छनि बाबाधाम मे अपन ओहिसँ पेड़ास बाबा धाम सँ नीक तऽ बासुकीनाथ मे भेटै छै
पेड़ा कए तरहक रहै छै ओतऽ
बड्ड तरहक पेड़ासभ भेट
बहुत पहिने से तऽ बहुत बेसी तऽ बाजारो सब बहुत बैड़ गेलै या
बहुत बजार
सभ तरहके सामान सब
सनेशो बारी लना पड़ै छै गेलियैए त फेर सभके फेर सलेशवाड़ी कनि कने फेर देबै
देबै सिन्दूर आ टुकली सिन्दूर आ एक कटा पेड़ा तऽ देबे करबै जतय गेलो है ततय से अनलहुँ है त प्रसाद त देबे करबै
ब
बड्ड मोन लगले ओहि मे अपन चारि दिन ओम्हरे रही
घुमा देलियै
ह
आ बेसी समयो नहि छै अपन गेलौं एलौं ओते टिकट टिकट वाला बातो नहि रहतै अपन
पैदल पैरेके त सोचबो करितियै से बच्चा के ल क न ने हेतै पैरे गेल
नहि पैरे तऽ नहियें गेल हैत
बए
जाइते छै लोक लेकिन
जाइते छै बच्चा छै ने
बच्चा छै आर एखन ओ हमरा सब बुते एखन नहि हेत
नहि लोक तऽ अपन सकि जाइ छलैए आब तऽ आब तऽ रास्ता बड़ बढ़ियाँ भऽ गेलैए बबोधाम मे
बड्ड बढ़ियाँ भैले
पहिने त पैरे जाइ छलै तऽ पयर मे ठेला भ जाइ छलै देखै छलियनि हमर दाय सबके
पाकि जाय छले हे पूरा पैर
रोडो रास्ता बड्ड खराब रहै छलैए पाथर सभ एते एते सभके आब त रास्ता बना देलकै आब ओतेक दिक्कत नहि छै जगह जगह पर ओ धर्मशाला जे कहै छै से छै
ओतय रुँकू ओते अपन आराम करूँ कनी काल फेर अहाँके रहबा आ रहूँ
सबटा खाय पियएके सबटा ओरियान छै
छै सभटा अपन क लिअ त फेर निकलू
बढ़िआ
पैरे मे पैरे मे त बाबाधाम जाउ त फेर जल जल ल के जाउ सेहो छै
हमरा ल क खालिय पैरे चप्पल नहि पहिरूँ काँवर ल के जाउ सुल्तानगंज से कामर लिय जल लिअ फेर काँमुर लिअ फेर काँमुर लऽ कऽ पएरे जाउ
बहुत गोटा तऽ दसमीयो मे जायत छै आ बहुत गोटा अखनो जायत छै
दतरा के दिन जाय छै आ कोजगरा के दिन जल चढ़बै छै पढ़ सावन छियै एखन सावनमे तऽ बाबाके छै ने बाबाके नगरी भीड़ रहिते छै
अनदिनो बड्ड भीड़ रहै छै लेकिन हँ सावन सभमे कनि बेसी रहैत छै ओहिमे बाबा छुअल बाबा के छुए नहि दै छथि
नहि ओ पण्डा जे रहै छै उएह प्रसादी झिरैक दै छै सटा दै छनि आ फेर द दै छै
जलो देबाका अछि तऽ बाहर से अहाँ दियऔ जल आ अंदीना जाउ तऽ अन्दर जाय देत अहाँके बाबा के छुबू
आ मने सोन मने कही
आ सावनमे तऽ नहि करय देत अहाँक
एतका जे पहाड़ी मंन्दिर छै ओहोमे तऽ ओहिना रहै छै एक बेर जल एक बेर जे गेलहुँ से तऽ भोर गेलहुँ से दुोपहरिया भऽ गेल मन्दिर पहुँचैत पहुँचैत सावन
सावन मे
इहा ओइ बेर गेल रही तऽ से जे भोर गेलहुँ उठ कऽ त घरमे कहलियै जे अबै छी बच्चा सब तऽ छुट्टी रहै तऽ सुतल रहए तऽ अबै छी तहन खेनाई पिनाई बनायब से भोर गेलहुँ से आब गेलहुँ तऽ बिना जल देने केना अबितहु से दुोपहरिया भऽ गेल ऊपर पहुँचैत पहुँचैत तते भीड़ तते भीड़ तखन अयलहुँ तऽ फेर बच्चासभ घरमे छलय तऽ फेर खेनाई पिनाई बना कऽ देलियै प्रसादी देलियै तकर बाद भेलै सेहो उहो जतरा मुँने अछि आध अध घण्टापर एक रत्तीके ससरै छथिन
आ मे तऽ सीढ़ियो बड्ड छै पहाड़ी मंदिर प
बड सीढ़ी छै पहाड़ी मंदिर मे
उएह ज अनदिना जाय छी तऽ अपन खूब बढ़िया जाय छी
खूब बढ़ियां गेलहुॅं
बढ़ियाआ ओ कतऽ गेलहुँ
पहाड़ियो मंदिर में तऽ चारि सौ बीस चारि सौ एकैस सीढ़ी ते पेरे जाय छै
बहुत सी छै ओहो ई छै जे पहिने से ओहो बढ़िआँ भऽ गेलैया ह ओहो सीड़ी सभ सभटा बढ़िआँ भऽ गेलै बीच बीचमे विश्राम करैके सेहो बनल छै जे थाक जाउ तऽ कनीके विश्राम करे ले बनल छै
पकेड़ पकड़ि पकड़िके चढ़ू सेहो देलकै हे
तऽ किछु नहि रहै, पहाड़ पर छलखिन हेँ।
आब बड़ बनबै छै, बहुत बन। मन्दिर सभके बड्ड करै छै आब। आब कनि दिन बाद कहलखिन कि पाछू बाटे गाड़ी सेहो जाय लगतै, कहाँ दिन।
तखन लोकके सुविधा हेतै।
जे नहि चढ़ि पबै छै सीढ़ीसँ, से अपन एना गाड़ी बाटे चलि जेतै।
हूँ
सुविधा तऽ बड्ड छै आ तहिना भीड़ो रहैत छै, सेहो बात भऽ गेलै हे आब।
ई सावनमे तऽ रहबे करै छनि, भोला बाबा के छियनि। दुनिओमे भऽ जाइ छै। दशमी दशमिओमे भऽ जाइ छै, पण्डाल तण्डाल देखय जाउ। तऽ हमसभ कहै छियै, दिने दिने घूमि कऽ चलि अबैत छी। तऽ साँझ पड़ै छै कि भीड़ शुरू जे होइ छै, से फेर गेल नहि होइत। गेल नहि हइ।
आ पैरो जाउ ने फेर तऽ अहाँके गाड़ी सवारी बहुत दूरेमे रोक देत।
काजमे तऽ नहि जाय दे, दिने दिने जाउ तऽ भऽ जायत।
साँझ साँझमे तऽ अहाँके अन्दर तक नहिए जाय देत।
नहि, एक बेर सएह सोचलहुँ, दस दिनमे गाम जायब। तऽ एहिबेर देखैत छियै, गाम जायब तऽ वएह टिकत हेतै। तऽ गेल रहियै जे पिछला बेर एनाहि ते तीन बरख भऽ गेल, दशमीमे गाम।
दशमीमे गामोके बड़ नीक रहै छनि।
बड़ नीक रहै छनि। एक एक बेर गाड़ी लिअऽ आ ओतऽ बानेश्वरी। तऽ बड़का गाममे छथिन महेश, मरदनी, छिन्नमस्तिका। सौसे घूमि लिअ।
सभसँ नीक छै, छिन्नमस्तिका गेल छियै।
छिन्नमस्तिका हमरा सभके बहुत लग पड़ैया, ओ छिन्नमस्तिका हमर गाम सऽ ओतऽ तऽ खूबे गेल छियै, दशमीमे। अनदिनो तऽ जाइते रहै छियै। दशमीमे एक बेर गेलियै तऽ सएह गप कहै छी। से ततेक नीक जगह छै तऽ खूब। स कुमारि सभके भोजन होइ छलैया, पूरा भरल छलैया, ताहि कालमे गेलियै। पूरा कुमाईर भोजन बड़ नीकसँ होइ छै।
वाह-वाह!
पण्डाजी तते बड़ नीकसँ देलियनि, सभ चीज उसरग देलखिन। आ फेर ओ टिकुली-सिन्दूर। किनलहुँ, प्रसादी देलियनि, आ हमरो रहै कुमाईर खुएबाक ओतय। तऽ हमहूँ अपन ओते छिन्नमस्तिका जा कऽ कुमारी खुएलियै। टीकामे जा कऽ कुमारी घरेसँ नेने गेल रहियै। चूड़ा, दूध, दही, मिठाई। एखन अबैए कालमे पैरे एलियै। हमसभ टहलि-टहलि कऽ पैरे आबि गेलियै, तऽ बाँधहि-बाँधहि रास्ता छै। काल्हिमे-काल्हिमे दऽ कऽ ओकर रास्ता छै, काल्हिमे छथिन हे। आमके कलम छै, कालमेमे छथिन हे। तऽ कलमे-कलमे खेतक आड़ ते आड़ पर-पड़ बाटे अबैत गेलियै, ओहि बाटे। एलियै हम सभ पैरे पैरे टहल टहल कऽ आ से आ चारू कात सँ ओहि में से धान लागल छलैया खेत में दुनू दिन से धान लागल छलैया हम सभ अपन करियै कि जे दू टा के शीशो नोचि लियै आ तऽ ऊपरसँ रोड पर एलियै तकर बादसँ पहुँचलियै तऽखन फेर देरी लागि गेल तऽ घर पर सभ कहलथि देरी किया लागल तेन ओ रास्ता सँ किए अहाँसभ एयलहुँ हमसभ तऽ उएह रास्ता सँ एलियै बाधे बाधे कलमे कलमे त ओ हमरा सबके पैरे मे बेसी नीक लागल
छिन्नमस्तिका के दर्शनो भऽ गेल पैरो आब
बिहार में तऽ अपन गाड़ी रिजर्व करू जाउ एतौ छै एतौ बढ़िआँ होइ छै एतौ रजरप्पा बहुत प्रसिद्ध छथिन
राजरप्पामे तऽ अपन जाउ नहा भोरे जाउ नहाउ सुनाउ फेर अपन ओतय रहू कनिकाल
ह ब
पूजा पाठ करू
फेर अपने अपने सब पूजा पाठ करू
बलियो चढ़ै छैन
नारियल चढाउ हँ ओतऽ तऽ बलि बलियो पड़ैत छनि जेकरा कोबला पाती रहल सेहो नहि तऽ अपन सेहो ओतऽ जाकऽ अपन दै छनि ओतऽ तऽ बलि प्रदानो होइ छै
राजरप्पो मे तऽ अहाँके लम्बा लाईन रहैत छै बहुत
ह तऽ तीने बजे भजे छै ने सभ दिन रहै छनि दशमी में तऽ आओर बेसिये सभ दिन रहै छनि
से तऽ होइते छै